हाल चाल
सब बड़ियाँ छै अपन कहियौ
अपनो ठीक अछि
ठीके छै हमरो उएह सब मौसम तऽ बहुत खराब बहुत खराब कहु गर्मी बहुत छै मतलब तते गर्मी छै जे लोकके दैनिक जीवन के कार्यकलाप सब प्रभावित भऽ रहल छै एहिसँ
अच्छा
जते गर्मी छै लोक जिनकर जे रूटीग छनि जे दिनचर्या छनि जिनकर से नै भऽ पाबि रहल छनि सहीसँ पूरा दिक्कत सब भऽ रहल छै भऽ तऽ रहले छै लोकके
अच्छा
दैनिक जीवन प्रकाश तऽ लोकके करहे पड़तै लेकिन लेकिन दिक्कत भऽ रहल छै रोदमे कतौ आबय जायमे ज का इस्कुल छनि ऑफिस छनि कोचिंग छनि नौकरी छनि जिनका जतय जाय के अपन अपन व्यापार व्यवसाय जिनका जे काज छनि सबमे दिक्कत भऽ रहल छै
हूम से तऽ छै
हँ तऽ हमर तऽ रूटीन रहैए इएह जे भोरसँ उठलौं चूँकि परिवार वला लोक छी अपनासब तऽ पहिल प्राथमिकता परिवारके देबाक कोशिश करै छीयै सब अहाँके की रहैया बहुत पहिल प्राथमिकता तऽ परिवार होइ छै उठी भोरे उठलौ कनि अपने फ्रेश भेलौं पाँच साढ़े पाँच तक उठलौं अपने फ्रेश भेलौं तकर बाद फेर कनि काल दस मिनट पन्द्रह मिनटके लेल अपन शारीरिक कोनो अभ्यास केलौं ताकि कनि व्यायाम कोनो योगा कोनो व्यायाम किछो कनि टहलनाइये पन्द्रह मिनट ताकि कनि फुर्ती रहए देहमे
से तऽ छै
आर तकर बाद फेर वएह चाह बनाउ पानि पियू गरम पानि किनको किछो किनको किछो फेर जलखैय इस्कुलक व्यवस्था साफ सफाइ अहाँ हँ एखन तऽ बन्द छै एखन तऽ बंन्द छै सबटा आप खुलतै किछ किछ इस्कुल अगला सप्ताह स खुलतै किछ किछ जुलाई मे फुलतैे अहाँके की दिनचर्या रहै या भोरे भोरे
भोरे भोरे हमरो सएह रहैया साढ़े चारि बजे हम उठै छी सबदिन सावाचारि साढ़े चार के बीच मे टहलै लए गेलौं आधा घंटा टहैल केे एलौं फूल तोड़ैत पाँच बाजल तकर बाद हिनका जायके रहै छनि
हूँ
छ बजे निकैल जेता तऽ ओ अपन चाय नास्ता जे भेलैन से सब क के जेता तऽ जलखैए कयेऽक निकलै छथि घरसँ
ओहो बनेनाइ रहै छै जल्दी जल्दी
बनेनाइ रहे छै ह एक दिनका गप तऽ छै ने
छै नै
तऽ सब दिन करबा केँ छै तखन ब चा जैत इसकुल अखन तऽ इसकुल बन्द छलै काइल से इसकूल खुजते साढ़े छ बजे बच्चा निकले या
हँ
ओकरो पहुँचा दै छियै
हूँ
बस अबै छै तऽ टिफिन देलियै बिना टिफिन कऽ कहै छैै नै अनै लऽ
नै गर्मी में जरूरी छै ओहो पेट खाली रहतै तऽ बीमार होय केँ सम्भावना बेसी भऽ जाइ छै
बच्चा सब कऽ नखरा तऽ बड छै ई नै खैब ओ नै खैब लेकिन कहै छै मास्टर जे नै किछ ने किछ दैए केँ पठेबाक अछि तैयमें रोटी पर बेसी जोर देय छै जे रोटी रोटी तरकारी अहाँ देबे करियौ
हँ पेट भरल जेमे रहे पेट भरे वला
हऽ जैय म पेट भरल रहै बकी चीज अहाँ कऽ ऊपर से जे देबाक कऽ से दियऔ
दू टा रोटी आ तरकारी अहाँ केँ देनाइ जरूरी यै
जरूरी छै
व्याय कनी काल रहै छै जे व्यायामो कऽ लिअ सूर्य नमस्कार या जे अपन करू से
हम तऽ योगा कऽ कोर्सो कयने छियै
अच्छा करे छियै रोज नियमित रूप से करे छियै या नै नै भ भऽ पबै छियै कनीक आगू पाछू भऽ
नै भऽ पबैय किया तऽ परिवार में रहै छियै सभ संगे छियै तऽ नियम से तऽ नै होइय
नै होइय
हँ कोशिश रहैय जे सब दिन कऽ ली कनियो काल कऽ
एतुका मौसम तऽ बहुत बढ़िआँ ऐछ हमरा सभ कऽ
बहुत बढ़िया घुमै बला यऽ मौसम
घुमै बला ह गर्मी तऽ छै लेकिन अहाँ घुम सकै छी बढ़िआं स
घुम सके छी
ठण्डा भऽ जाइ छै
सैह सब छै हमरो सैह रहैया भोरे उठलौ तहन ओसभ केला केँ बाद बच्चा सभ हक एखन बन्द छै काइल से हुनको सब केँ खुलतन काइल स सब कोई इसकुल ओहै भोरे भोरे छ बजे बस सवा छ होइत हो तऽ बस आइब जाइ छै
कैटा बच्चा ऐछ अहाँ केँ बेटा बेटी
भोरे बस ऐल फेर आब तऽ बेटी हमर इस्कुल पास कऽ गेल मतलब बारहवीं पास कऽ गेल
अच्छा
तऽ एहि साल बेटा एखन नमी मे छथि तऽ एखन छै चारि सालके हँ हँ
चैरसा
त चारि सालके तऽ उएह छै हुनका सबके विदा केलौं फेर अपन जे दैनिक चुकि घरमे छी घर परिवारक लोक छी तऽ पहिले जलखै पैन पियाय भेलै तकर बाद फेर कनी काल आराम स बैसलौं सबके विदा केला के बाद
तकर बाद कनि काल तऽ आरामो केनाइ जरूरी भऽ जाइ छै ने कियाकि चारि बजेसँ उठू तऽ अहाँके लगातार काजे रहै छै
अबै छै तकर बाद फेर अगिला कार्यक्रम के तैयारी दिनका जे हेतै भोजन तकर व्यवस्था की बनतै केना बनतै की छै नै छै तदनुसार लोक ओहि हिसाबसँ काज केनाइ शुरू केलक
सब लए सब तरह के पहिने जकाँ तऽ छै ने जे एक एक बेर खेनाइ बनल जे जे बनल सब के वएह खेबाक छै हमर सब के समय मे सएह छलै
सएह छलै
आबक समय मे से नै छै हमु सब चारि गोटा छी चारि तरह खेनाइ बनै छै
हँ
तरहक जलखइ बनल चारि तरह खेनाइ बनल
दिन ओहिमे गेल फेर जाबे ओ सब काज स निवृत भेलौं ताबेत बच्चा सबके वापस आबऽ के
वापस अबै के टाइम भऽ गेलै
तहन साफ सफाइ से सब करू खेनाइ पिनाइ के बाद साफ सफाइ कपड़ा लत्ता तखन चूँकि समाजमे रहै छै तऽ कनि सामाजिक जिम्मेदारी सेहो लोकके भऽ जाइ छै
हँ बहुत
मतलब आब अगले बगल किछु भेलैक नीक खराब जे तरहके कोनो कार्य तऽ ओहि सब अवसर पर अहाँके उपस्थित रहनाइ जरूरी भऽ जाइ छै से केलौं फेर साँझ भेल फेर साँझक दिनचर्या शुरू आब बच्चा सब पढ़लक कि नै पढ़लक से देखियौ की कर रहल अई खेलाय ला गेल की खेला रहल अई नै खेला रहल अई क
आ पढ़ाइयो तऽ आब बहुत अलग तरहक भऽ गेलै हेन ने
तरह के भऽ गेलै या या पढ़ैत पढ़ैत मोबाइल चलबै या
मे लिख के दै छलै आब से नै छै अहाँके सबटा मोबाइल पर पठावत तहन तऽ बच्चा के अहाँ दि दियैए पड़त मोबाइल
दियैए पड़त आ ओ बच्चा मोबाइल देख होमवर्क देखैत देखैत आ इस्कुलक काज देखैत देखैत किछ आओर देखय लागत कि नै सेहो देखनाइ जरूरी छै
से ओ करबे करत
सेहो करबे करत तऽ ओहूपर कनि निगरानी रखयमे बहुत समय चलि जाइ छै अहिना सभ करैत करैत साँझ भऽ गेल साँझक फेर रो रोतुका व्यवस्था करू
हँ
आब सब भोजन की करत चाहे साँझ में हल्का फुल्का की देबै खैय लऽ रोतुका करू फेर तहन सभ केँ खेनाइ पिनाइ
भोर से लऽ केँ राइत तक खेनाइ केँ व्यवस्था
भोर स लाइत तऽ चूँकि जे परिवारिक स्त्रीगण छैथ या फेर जे परिवार में छैथ हुनका भोर स राइत तक मेन एकटा मुख्य काज भऽ जाइ छन भोजन
आपन अपना सभ कऽ भोजन पर कनि विशेष जोरो देल गेलै हऽ
कनि विशेष जोरो छै तैं कहलौं भोजन बनेनै या खुसनै
आन जैत सभ केँ छै न जे कोनो नै पूरी बनल आलू दम बनल बहुत नीक भोज भऽ गेलै लेकिन अपना सब केँ छै सात टा नौ टा एगारह टा तरकारी भेनै जरूरी छै हँ सभ दिनको खेनाइ म चाइर टा तरकारी जरूरिए छै
भैए जाइ छै मिला जुला कऽ भोर स राइत तक म सही बात छै भैए जाइ छै निश्चिते रूप स
आ तरुआ तऽ जरूरीे छै तऽ ओ हेबे
तरुआ तरेतै पापड़ तरेतै
हँ किछ नै किछ तऽ होइते छै
आ तकर बाद फेर साँझ भेल राइत भेल रतुका करू रोटी तरकारी खास केँ गर्मी में रोटी बनेनै
एखन तऽ आमो एकटा बड़का काज छै भोर साँझ दुोपहरिया सड़ै छै ओकरा छाँटू अहाँ आम पाँचो किलो कीन कऽ आनू तऽ ओ अहाँ कऽ छाँट पड़त
छाँट परत तऽ सर बचबै लए ओकरा छाँट छाँट कऽ दैत रहियौ चाहे शरबत बनबैत रहू
शरबत बनबैत रहू
बनाउ दैत रहियौ लोक केँ राइत भेल इहै सभ करैत करैत राइत भऽ गेल फेर अगला दिन की बनतै तकर व्यवस्था आइए कऽ लियै सोचि लियै कम स कम मानसिक रूप स की भरे भरे उठी कऽ जलखै बनेनैय
ओ की लऽ कऽ जैत बच्चा से तऽ आए सोच पड़ै छै
से आइए सोच पड़ै छै काइल की बनैब ओइ लए जे बनैब से तैय लऽ से पर्याप्त चीज घर में ऐछ कि नै ऐछ ई जे आलू ऐछ तऽ प्याज नै प्याज ऐछ तऽ मटर नै मटर ऐछ तऽ टमाटर नै से सब व्यवस्था कऽ कऽ राखू
सबटा हऽ
तकर बाद सुतै लऽ गेलौं कनी काल साढ़े दस एगारह बाजे जाइ छी कम स कम
आ ओहो स बेसी समस्या छै जे सभटा अहाँ अपन व्यवस्था कऽ कऽ राखू तहन बच्चा भोर म कहत कि हम ई लऽ कऽ नै जाब
नै जैब हऽ तऽ अहाँकेँ जे अपन बन्हल बन्हायल जे रूटीन रहै जे रहै अपन दिमागमे जे एना करब ई करब से गड़बड़ा जैत तहन फेर ओहि हिसाबसँ करू ओहि हिसाबसँ करू ईसभ होइत - होइत ए साढ़े दस एगारह बजे तक खेनाइए भऽ जाइत छै रोतका छै कि नै
से तऽ छैहे हम हमसभ जल्दी करै छी हमरासभ ओतऽ नो साढ़े नो तक खेनाइ भऽ जाइ यऽ
नय हमरा तऽ कनिक लेट होइ यऽ चूँकि बच्चा सभ पढ़ैत रहै छलै परीक्षा केँ समय छलै सभहक की पैघ क्लास मे गेला पर कनि छै बच्चासभ ओहि हिसाबसँ कनि राइत कऽ बेसी राइत तक जगै छै ओसभ
आब तऽ बच्चासभ राइत केँ सुतबे नय करै छै
हँ
दू बजेसँ पहिने नय सुतत हमरो बेटी छै तऽ ओ हमरा ओतऽ छै नऽ जे अहाँ खेनाइ अहाँकेँ समये सँ खाउ तकर बाद अहाँकेँ जगबाक अछि तऽ जगू
हमहूँ सभ सैह कोशिश करै छी जे खेनाइ सभ कऽ समय पर साढ़े नौ दस बजैत - बजैत मैक्सिमम मने बहुत सँ बहुत साढ़े नो दस बजे तक खा लेलहुँ तकर बाद पढ़क बला सब पढ़ैत रहै
हँ बच्चा सब पढ़लक अपन
पढ़य वला सभ पढ़ै ओकर बाद पढ़लक तऽ हम तऽ नय ओकर बाद मने कतेक काल जगतै ओसभ नऽ दिन मे आरामो करै छै हमस तऽ ठाढ़े रहि जाइ छी भइर दिन एगारह साढ़े एगारह केँ बाद जवाब देबऽ लगैय देह तऽ बच्चासभ पढ़ै यऽ हमसभ सुइत रहै छी हम खास कऽ सुइत रहै छी बारह बजैत बारह भेलै बहुत सँ बहुत बारह बजलै आरामो जरूरी छै फेर अगला दिन पाँच बजे भोरे उठऽ केँ छै पाँचो घंटा तऽ निंद चाही कनि काल सुतै लऽ बिछाउन पर एलहुँ तऽ एकटा मोबाइल भऽ गेलैय अपनो अपनोमे कमी अपनो कमी बुझियौ दैनिक जीवन केँ ओहो एकटा हिस्सा भऽ गेलै यऽ
ब - बहुत बेसी
जे कनिकाल अच्छऽ क केँ की अपने लोक केँ परिवारे समाजे दोस्ते केँ की पठेलथ किनकर की हाल छैन चाल छैन से सब देखैत देखैत सोशल मीडियामे देखयमे समय कनी बीत जाइ छै एनाहे सभ होइत होइत बारह बैज जाइ छै
तते गोटा कऽ तऽ सोशल मीडियामे झंझटो भऽ जाइ छैन जे हम जे पोस्ट केलहुँ तकरा कोइ लाइक नय केलक
हँ तऽ हमसभ ओ हँ से तऽ देखै छियै कखनो कऽ लेकिन हमसभ पंथक पथिक नय छी हमसभ कनि मनी देखलहुँ बस भऽ गेलै कनि मनि देखलहुँ से भऽ गेलै
फेसबुक ओहो पढ़ैमे कनि काल लगै छै टाइम
हँ देखै तऽ छियै ओहो ओहो सब देखै छियै जे हिनका ई भेलैन हुनका ओ भेलैन हँ ओहो पर समय दियऽ पड़ै छै